हेलो।
हेलो
हँ
पीसा गोर लगै छी।
खुश रहू, खुश रहु, बढ़िआ छी?
ठीक छी हँ बढ़ियाॅं छी, अहाँसभ ठीक छी?
ह सब ठीक ठाक छै। ओ की भऽ रहल
हँ तह की हेतै एखन हम बैसल छी आ अखने कनी गाय सबके सानी लगेलियैयै घास तास काटि कऽ अनने छलियैयै
अच्छा अच्छा
कहलौं एं अहाँ जे कहने रही जे कनि हमर घर दुआरि जा कऽ देख लीहैं से हम आइ गेल छलौंहें। बुझलियै तऽ अहाँके काक कि आय बड़ बजलथि है हमरा पर जे बौआ तोरा सब के आबक के मोन नहि होइ छौ
इहै दुआरे जे बौआ तोरा सब के आब के मोन नै होई छौ, हम त खाली मोनू सोनु के दाय छियै तोहर सबके तऽ दाय छियौ नै।
अच्छा अच्छ
इहै सभ बात लऽ कऽ खूब खूब हमरा पर बजलैथ है।
अच्छा अच्छा। हँ हँ नहि तऽ गलती तऽ छै नै जयबाक चाही ने। गाँव घरमे रहै छी तऽ जेबाक एबाक चाही न
हँ गलती तऽ एहिमे हमरे छै आब फेर हम कहलियनि जे दाइ आब हम ऐब, अहाँ चिन्ता नहि करू। तऽ फेर कहलनि जे बौआ तू एक बेेर तऽ आओर आयल रहै इएह बात तू कहने रहें।
अच्छा
बुझलियै त हम चूप
ह ह ह
हँ किछ बाजि सकलहु नै हम कहलियए जे दाय अहाँ हमरा पर विश्वास करू आब हम महीनामे अहाँके दस दिन एबे करब।
दस दिन महिना ओतऽ घर बनेबाक छ की?
नहि आब एतऽसँ अहाँ खजौली जाउ खजौली स ट्रेन पकड़ि क चलि जाउ राजनगर आ राजनगर स अहाँ पैदलो चलि जाउ त अहांके घर तीन किलोमीटर पड़ैयै। तऽ अगर सुबह सुबह जाइ छियै तऽ ओते फरक नहि पड़ै छै। तऽ हम दाइ के कहलियनि जे हम भोरे भोरे आबि जायब अहाँ दाइ चिन्ता नहि करू, अहाँके घर पर हम साँझ तलिक रहब। राति के सात बजे हम ट्रेन पकड़ब से हमरा मंजूर अय लेकिन हम पूरा, भरि दिन अतहिये रहब तऽ कहलखिन हँ बौआ हम हमरा, तहन त खुश भऽ जाएब हम। काहाँ सब तोरिक लऽ कऽ चलि गेल।
ऐं तऽ घर परका बला मे तऽ हेतै ने एखनो हौ?
ओते छन।
आब
ओते धियान नै देलियै।
ए
कहलनि जे बौआ आम लऽ जा, हम कहलियैन जे दाइ एखन रहऽ दियौ। से हम दोसर बेर आएब कि ने तऽ हम लऽ कऽ चलि जाएब।
एना आम छलै बुझाएल।
हं-हं आम तऽ हेबे करतै।
हँ कहै छलखिन हें जे देखै छें ई पूरा आम अपने सबके छै। त हम कहलियै जे अच्छा, त हम कहलिअनि जे कहलखिन जे बौआ आम द दै छियह त हम कहलियै की जे मोनमे सोचलियै जे एते देर के रुकतै, से तोरअ फेर तोरअ परतै तैके बाद जाक आम अथी कर थिन लेकिन ओ हमरा तखन से जे बात कर लगलौं त स साँझ तक ले हम बात केलहुहें, अखन छ बजे हम एलौं हें।
त ऐह, त ऐ स, ऐ स, ऐस पहिले त आम टुटि जैतह। कै बोरा टुटि जैतै आम एते कालमे।
इएह हम सोचै छलियैया, अगर हम अथी हमरा पता रहैत जे हमरा छ बजे तक ला दाय बैसेता अत, तहन त हम आम तोरा लैतहुं।
त सही बात छै।
हं फेर अहाँके खाना नै खाइ छलिअनि हें, जखन पहुँचल छलहुंहें तखन त दाइके खान भानसो नै छलनिहें चढ़ल, बुझलियै?
ऐह जा, नै ओ लेट सं पूजा आओर अथी करै छथिन ने ओ सब। लेट सं खेनाइ पिनाइ खेलैथ।
हं त फेर अहुंके खूब बात कहै छलैथे। जे हमरा एक रती ने कनियां फोन केलथि, ने मुकेश फोन केलथि हे। जे बौआ जा रहल अइ, बुझलियै?
हं-हं-हं-हं
जे हम भानस क क रखितौं। फेर हमरा बैसेलैथ हें अहाँके, तैहके बाद जा क की कहै छै भानस चढ़ेलखिनहें आ जा जात भा
की बनेलखुन?
वैह भात दालि, आलू परोर के सब्जी छला आलू उबालि क ऊपर सं किछ तरुआ सब छलखिन, छलखिन बना देने अल्लूके आ परोड़के आ तिलकोर त बुझिते छियै, अपना सबके बाड़ी झाड़ीमे होइते ऐ। त वैह पत्ता तोरिक अपन बनेल कि न है तिलकोर आ सुनू न जात जात भात भेलै तात तात ओ हमरा चारि अंगना घुमा देलैथ है।
आछ हॅं से त ओ खाना चढ़ाकऽ पूतर पूरा गाँव घुमा घुमि अबै छथिन।
हँ चारि अंगना घुमा देलैथ ए एकदम इतमिनान से हमहूँ घुमलहु हैं हुनका साथे आ फेर एलौं हैं बैसलौं हैं, फेर ताब फेर भात तात पसेलखिन हैं ताबैत हमहूँ कनी पीछा सब दिशा चलि गेलहुँ हैं पोखरि दिशा देखय लए अहाँके पोखैरो अइ कि ने पोखरि के तऽ महार ढाहि देने अइ।
नहि से तऽ छैहे, ठीके छै।
नहि ओकरा अयबेर ऐब कि ने तऽ ओकरा जेसीबी स एक नम्बर महार बना लेब। बुझलियै।
हूँ हूँ
ई अहाँक नहि बुझलिये ई मलाह सब के जे द देय छै कि नै त ई सब अनहियो बारिश के सीजन मे अहाँके महार ढहि त जेबे करै छै।
अरे ओ तऽ अहाँ कतबो करबै तऽ ढहबे कर तै ओत गाछ रहै छलै गाछ जे रहै छै न गाछ वृक्ष रहै छै मम्म्म ओ पकड़ने ओकरा जड़िस माटिके
त यौ मुनगा रोपि दियौ न।
पुरनका गाछ वृक्ष सबटा कटि गेलै तऽ आब ओकतऽ ढहबे करतै आब ओ बाढ़ि ऐते पानि एतै तऽ
आ माछ देने छियै कि नहि एहि बेर?
हम तऽ द बेच देने छियै ने आब। ओ मलहवा इकट्ठे दऽ दै छै पाइ ओ माछ दौ सिंघार दौ जे मोन होउ ओकरा ओ करैत रहऽ। हमरा नहि ओहिस लेना देना रहैयै आब।
नहि तबो कहलहुं है इ जे तैय दुआरे तऽ ओ पोखरिके छोड़ि देने ए, कमस कम पोखरि तोखरि पर ध्यान दियौ अहाँ।
हमरा त पाइ स तें पाइ स म अपना पाइ स मतलब ऐ ने हौ। पाइ दऽ दैये भऽ गेलै ओ जे करै ओ ओकर नफा नुकसान हम्मर ओ तऽ जहिया हेतै देख लेबै, हँ ओ तऽ देख लेकिन हँ पोखरि के पाइ तऽ भेटिेये जाइ छै न। आब ओकर उ, ओ माछ मारय ओहिमे सिंघार करै
नहि एहिबेर अहाँ ऐब कि ने तऽ अहाँ हमरा स सम्पर्क करब हमरा लग एगो छथि जे सी बी बला कॉन्टैक्टमे हम हुनका कहबनि जखन अहां महार बनबै न आदमी छथिन ओ आ नहि बुझलियै एक बेर जे बनि जेतै कि ने घाट तहन हेलो बुझलियै तऽ ओतेक दिक्कत नहि रहतै। तहन अहां सब ठीक? हम बुझै छी खाना पीना मे अहुं सब के लेट भए